हेलो भाय की करी लाइन हैये कटि गेलै बुझलहिन
हँ
खाय छियौ खाना आर मे कीड़ा उड़ि उड़ि कऽ अबै छौ
एतय जे छै से हमरा तेइस गो ई लगा कऽ चौबीस गो भऽ जेतै छ तऽ एगो आओर बचतै तऽ पाँच गो आओर जेतै तीस गो भऽ जेतै तऽ
दिनमे करिहें न बाय ने मत
हँ बाबा बला पर कऽ देब रिकॉर्डिंग होइ छै तब
हँ नहि तऽ सुनबे
तऽ सुनतेै तऽ अथी कऽ कऽ
महिला आर से नहि बतियैहे महिला आर से नहि बतियैहे अखने कहि दै छिय
केकरा सँ
कोनो महिला आर जे फोन केलकौ
हँ
नहि बतियैहें
हँ
बाबु छै किछु से किछु मे फंसा देतौ तब घरे मे ने ककरा सँ बतियाइत छै तऽ कहतौ एहि लड़का हमरा फोन करै हे भऽ गेलै आब लैत रह ओ ओहि सँ बढ़ियां तऽ कम पाइ देतै कम पाइ देतै से मंजूर तऽ घरमे फोन कऽ दियहिन पन्द्रह बेर हमरा करिहे फोन हूँ
खाना पीना खाना पीना ब भऽ गेलै
नहि ओ खाइ छिय
ओ मगर पचास मने पचास आ ओहिके बाद पन्द्रह सौ
भे ये हमरो
हँ
बस त कत कते रुपैआ भेलेल पूरा
दू ओतबे जे बुद्धी ने ओतेक मैक्सिमममे छैहे भेजनी है देखटल ने
नहि देखलियौ
देख लेतऽ
सेतेक भेलेल से बझ ने
उएह भेल दू पैंसठ दू सए पैंसठि रुपए
अच्छा पाँच सए तऽ सुले लेलियै ने इहो बात छै से भिण्डी आर ओतेक नहि फड़ैत छै ह
ओहो बििन्दी नहि करै छै
ह
अच्छा चल सबजिओ होतै हँ बथनपर लगा देतै
घर परबरा नहि फर छै
हँ
घर पर नहि फड़ै छ
बसाँत परर लगा कऽ बढ़िआँ से फड़ अथी ई भेलै ने छै एहिके बाद एम्हरके काम छै जे से भऽ जेतै
ह ब छै परीक्षा हमर मोबाइल गेलै पुट क कहै छै नहि जा ब जा क करिय
हेलो
हँ काजच्छा से नहि जाउ बाजार
क ल
हफने भरि दिन बौआ आ
बात
सके काम करू
पच च कहल
ह
च द कलल राय
तखन भी अतें करबा
ह ठीक छै मानू नहि हतौ नहि रहतत क
निकालहि अबै छै सब चीज लऽ के एखन सामान तामान पैक कऽ लेते किताब कॉपी सब झोड़ा मे सब चीज भोरे ई पैक
जदाा नहि जादा नहिगो अपन किताब लऽ लेते तीनू आ पर कड़ा लऽ लेते आओर किछु नहि लेब के छै
हँ चीन उ त तोरे लंग ने हइ तऽ बग अखा ऊठे न खरी मारियाथ
एकामे तै बी एस टी ई पी एस
एक आ बड़ नीक से पढ़बै यौ तऽ बुझले तऽ खूब सुन्दर नम्बर आबै न ठीक ह छल
सी ए पी एस सी जब खोज द है
बतास बी एसट दे
ओते हेतै घोरे पर जे देखरा अर्थ श्र लेने छै कि दोसर सबजेक्ट
अपने ने बुझल छै एखन तक
लिखने ओतऽ लिखने रह न हँ तऽ ई नहि जा छै जे ओहो ओ धीमिता
अ ओ किताब तऽ कतहु देखने रहि एगो
हँ बिजनेस बला
प अपने डिब्बे मे से जाक हम देखली हसाथ जाहिमे फॉर्म भरले ने फॉर्मे खोल के देख लेली कोन भर छै जे रूम मे रहे उहथ मे बैसल रहेॉल ऑफिसे रू मे हम साम खोलिकऽ देख खोल की
ये हमराबते मतलब नहि बुझल हे केना हमरा खतम कर न पाँ स हम देखू जाइ छै
हँ हमूँ ने बुझल छियै भ इएह छै सब तरकारी के पाइ निकललहु
हँाह दे ओते गप मारै छै आदमी दोसरके ई
नहि लेकिन ई बात सही कहलियौन ई बात सही हँ जी हँ महिला सबके फेरामे हँ कियकि दिनमे करै
हँ एहिबार से नहि जे कहलियै जे छै से एहिबार जे छै से मने ककरो दान करबा देबै ओकरा मिलल रहतै आ ओ हमरा करतै तऽ ओहपर तऽ मिलतै को लड़काके त ही हँ तऽ ओ बात हम बुझि गेलियै
लड़का करा दिय ोम लोड बुझना है
हँ
ह तऽ हइ क
ग जेना हँ से तऽ होय गेलै आ एकरा मार कऽ चलि देतै त हमरा दखन आर नहिए देतै
ओकरा एकटा आ देतो काश पाीैा
हँ हमरा तऽ नहिए देतै एखन
त
तोरा एखन कत देखत
हमरा एको गो नहि देलख बाद
ककर
ओ नियम छै तऽ कहियो कहियो दै छै कटाक
ओ त दना दू स रहललना आँ
कहहि ने लिखेने रहस याद नहिौ कलको पार्ट टाइम जॉब है
ओ मनेे ई छौ जे दोसरकेँ करवा करबा त कऽ सकै छी दोसरकेँ करबा करौ तोरा फोन करतौ तऽ इहोमे तऽ हेतै ने
हँ
कनी बनी हँ चलू हँ
मनी मनीे बढ़िआँ आबि जेतै च्चाे नर चा ने तत ततागत चौ कभी त फोन करू ताक भे खा भऽ गेलनि कम नहि देल तन पैसा आयल रहे ने वेरीफाई कऽ देने छै तोरे जका कयल रहे दू तीन दिन मु काम द दत तऽ खा लेथि रे
बाबू बलामे दऽ द
भावावलाखन तक देयबे नहि कलै हन नीकसँ फोने नहि लगै छह
हँ ओहलकापर ध्यान दिअ
ह जा दीदी कतऽ जेथिन बाबा हुनका ओतऽ झगड़ा भऽ गेलनि
केकराास सब
ब
केकरास
ब दीदी क मठ बन्द कर सूची देब े भाय खाना बनलहु क नहि कोन च छौड़े केना घर य